हेलो
हेलो
हँ की हाल चाल
हँ की हाल चाल
हँ हम ठीक छियै यहाँ अपन बताउ
हमहूँ ठीक छी घरमे सभ ठीक छथिन ने
हँ ठीक छथिन अपन घरमे
हँ हमरो घर मे ठीक छै सब
मम्मी पपा ठीक छथिन
हँ भऽ गेलै खेनाइ पिलनाइ हँ सब
एखन बनेबै केलियै हँ गेल छलियैए सुबह कोचिंग एयलियैए तऽ खाना बनबै छियै सड़ल ये खाना
की सब बनेलियै हन
अ सोयाबीन आलू के सब्जी और चावल बनौलिये है
अच्छा आलू उबाल कऽ देलियै कि कच्चे मतलब
नहि नहि उबाइलके
कोन सा ल
अओर कहियौ अहाँ
ह
हम चौहान सर छथिन एतऽ तऽ हुनका लग पढ़ै छि
की के तैयारी करै छियै
रेलवे वला
अच्छा मतलब पढ़ाइ ठीक लागैया ने
हू हू पढ़ाइ ठीक छलनि हुनका स्टेप बाय स्टेप पढ़बै छथिन
अभी तक कए गो चैप्टर मतलब भऽ गेल
तीन चार गो चैप्टर तऽ भऽ गेलै हन हँ लिमिट थोड़े रहै छै ओ सब चीजके
हँ
जेना टेंथ टूवेल्थ क ली तऽ एगो बुक रहे छै जेकि ए बुक की खतम कऽ लेबै तऽ उएह हमे से पूछती हं लेकिन एमे ए ने थोड़ी ह अनलिमिटेड बुक से पूछि सकैत छथिन
हँ
कते से पूछता कते से कुछ करता तऽ सेब वला भऽ जाइत छनि तऽ एहिमे कहि नहि सकैत छी अओर कहियौ अपन पढ़ाई लिखाई के बारे मे
हमरो अभी थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम भऽ गेल छलए आब फोर्थ सेमेस्टर के हेत
स्नातक के खोर स्नातक के एग्जाम भऽ गेल
हँ अओर अथी एडमिशन चालू अछि तऽ ऑनलाइन कराय लियो
बु अछि
आ
थर्ड सेमेस्टर अथी थर्ड स्नातकके भेलै ने फोर्थ स्नातकमे नामाङ्कन करबै आब स ने
हँ
अच्छा
आहूं के एग्जाम चालू छलै न
हँ हमर भाइ सम सनातक जे छलेया एग्जाम खतम भऽ गेल
हँ तऽ हमरो आरके शिक स्नातकमे नामांकन हैत आब कनि दिनमे
कॉलेज सेन्टर कौन पड़ैए
महिला कॉलेज पड़य ये अपने पासे के छै
हँ
गंगा सागर चौक पर जे छथिन उहेमे पड़े हमरा
एडमिशन कोन मे लेने छै नामांकन
राजनगर मे विशेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय मे
हँ
हूं ओर कहियौ अहाँ
हमर तऽ महिला कॉलेजमे अछि जमक महासेठ कोलेज महाविद्यालय
हँ तऽ की कहैय छै अ अथी गाम घरके हाल चाल बताउ
सब ठीके सब ठीके अछि मतलब माहौलो ठीके अछि सभ अपनासँ मतलब राखैत तऽ अछि
अच्छा आओर
आब तऽ सावन आबयवला छै आमक महीना छै तऽ जाई नहि छीये
घ गाछी नहि जाइ छै मतलब अकेले तऽ नहि जाइत छै क्यो साथ मिल गेल दोस्त सभ तब जाइत छी
अच्छा सहेली सब मिल गेल तऽ चलि जाइ छियै
हँ
हँ हँ हमहूँसभ रहै छलियै तऽ नीक लगै छलै गाममे लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ओहने बदलाव आदमी मे आबै छै तऽ उएह बदलाव आबि रहल छै एखन
हँ
की करबै हमरो आरके आबय पड़लै एगो दिन छलै जे गाममे रहय छलियै लेकिन नहि भऽ पलै सम्भव गाममे रहला
हँ
तऽ आबऽ पड़लियै एतय आओर कहयियो सुनने छलहुँँ अहाँ मिथिला पेन्टिंग सीखब तऽ की भेल
अभी मतलब किछु प्रॉब्लमसँ नहि केलों चाहै छी जे मतब हँ एगो क दू महिना के बाद सोचय छियै जे सीख लिए
एना अहाँ देखै छियै सोशल मीडिया पर बहुत उ बहुते अ सिखाबै छै कोशिश करू की जे ओकर सामग्री होइत छै से आइन लिअऽ कोशिश करियौ एक दू बेर हमहहुँ सब बनौने रहौ हमर एगो दोस्त छथिन उ सीखै छथिन एग्जाम छलैन आ शादी वएह टाइममे ओककर विवाह छलै सम मतलब जमा नहि खऽ प पैला तऽ पाँच हुनका देने छलेन टेस्ट मे तऽ हमरा आर केँ कहने छलखिन हमरा आरके ऽ नहि आना लेकिन हँ यूट्यूबसँ
देख देख केँ दू चार गो बना देने रहियनि हम तीन चार कोई मिल कऽ
तऽ हुनका काम भऽ गेलैन तऽ ओहि सब से सिखय केँ कोशिश करू की अगर भऽ जाय है तऽ तऽ ठी केँ है
कोशिश करयमे की जाइ छै आदमीे
हँ कोशिश करलाक केँ बाद तऽ सीखे ले छै
हँ तऽ ओहिमे हल्का हल्का जेनाकि अपन उगता सूरज छथुन हुनका पेड़ पौधा ओ सभ केँ हम कऽ सकैत छियै
हँ
और कहियौ
और सब मधुबनी केँ नहि चढ़ल ऐछ सब्जी चावल बना लेलु आब सब चीज चढ़ल ऐछ
अच्छ कथीसभ बनाबै छी
केला आलू केँ सब्जी बनाबैत छी और चावल बनै लौ
मतलब भात बना केँ राइख लेलै नै
हँ
हँ अच्छ ओर कहियौ गाम घर मे की स्थिति छै
ठीकेँ ठाक चैल रहल छै अभी तऽ आब मत मतलब गरमी मौसम छै कहियओ बारिश भेल कहियओ नहि भेल कहियओ बिजली ऐल नहि तऽ ज्यदातर कटले रहैत ऐछ
हँ हँ तऽन्नो उएह समस्या छै मतलब लाइट केँ ये बिजली मतलब कटले रहै छै एगारह बजे जे कटत एक एक बजे दु दु औत ओए समय में हमर यर कऽ नै सुतल हो छै दिन भेर आदमी जगल आ फेर राइतो मे नै नींद लेलक चिकन से तऽ नहि भ पबैत छै
हँ हँ लाइट कऽ समस्या छै हँ
धूप तत छै कि आदमी बेहोश भऽ जेतै
हू हू
ओसन्ने जाइ छै जेना लग हे आदमी के
अभी तऽ पानिओ नहि भऽ रहल अछि जे धन रोपनीसभ हयत किसान कऽ लेल
बि बिआ सब भऽ गेलैए
नहि बउ भऽ गेलै छिटा गेलै ओहि खेतमे जनमल छै अभी छोट छोट छै पानि हेतै तहन नऽ खादसभ देतै तऽ नमहर हेतय
हँ हँ ओ तऽ गर्मी के वजह से रुकले हेतै ओ तऽ हम बात के बुझै छियै
हँ
आम सभ खाइ छी कि नहि खरीद के खाइ छी कि जाइ छी
नहि अपने गाछ मऽ बाड़ी मऽ छलेय हन एगो गाछ ओहिमे कनि मनि तोड़लहुँ हेँ आओर कनि मनी अछि लेकिन ऊपरमऽ अछि नहि तोड़ि पयलहुँ लेकिन हमरा ओत ओते आम नहि पसन्द अछि तऽ हम कखनो काल खा लेलुँ नहि तऽ नहि खेलू
अछि ओहिके कारण
हँ
ओहिके कारण नीद बड आबे छै
हँ तऽ हमरा ओतेक पसन्द नहि अछि लेकिन किनको किनको देख लैतैत अछि छी तऽ हम खा लैतऽ छी नहि तऽ ओना मोन नहि होय हँ
हँ तऽ उएह छै कारण एतऽ तऽ हमसभ खरीदिए क आनै छी एखन मोन भेल तऽ अनलहु कहियो मोन भेल तऽ नहि अनलहु एक हफ्ता पर मोन भेल तऽ आधा किलो लेलहुं तऽ एगो कऽ एगो के सब खेलों मोन भरि गेले भऽ गेले आब दोस दिन नहि ऐतय गाम मे रहै छलियै तऽ दू दिन दिन मे दूओ बेर भऽ जाइ छलैय आ मेन बात छलै कि नीकसँ रहै छलियै नऽ आदमी
हँ
आ एतऽ जे हय से खरीद कऽ खाउ से वला सिस्टम भऽ जाइ छै
हँ हँ बाजार मऽ तऽ महगा मिलते छै
हँ छै नहि महगा कहियौ तऽ बेरोजगारक लेल महगे छै जे एक सएमे दू किलो मिलै हइ मतलब पचास रुपैए किलो
हँ हँ हुनका विद्यार्थी ल विद्यार्थी लाइफ मऽ तऽ मतलब बहुत त भड़ा घर से जे बाहर ह घर से जे बाहर रहल तऽ खर्चा तऽ होइते छै
आ जोड़ि कऽ पाइ मिलैत छै हमरा आरके घरसँ तऽ ओहिमे की ओ अलग से खर्चा करियै रूम रेंट कोचिंग फीस इहा सभमे चलि जाइ छै
हँ हँ
खेनाइ पिनाइ बहुत कुछ एहन भऽ जाइ छै जे अखन हमरा आर के एग्जामे फॉर्म जे भरे छियै तऽ एक एक हजार रुपआ लागि जाइ छै तऽ घर से कते देथुन मम्मी सब
हँ आ घरोमे तऽ बुझिते छियै दोकानदारी मतलब नहिेए ओतेक के चलैत छै आब
चलै छै कियकि एगो दुकान थोड़ी छै गाम मे बहुत सारा दुकान छै जैके कारण मतलब कस्टमर सौंसे मतलब जाइ छै
हँ
तऽ तै के कारण ओहो ठप छै
ओर कहियो अपन आऔर अहाँ किछो के तैयारी करै छी ईन
अभी तऽ किछुके तैयारी नहि करैत छीयै अलगसँ मतलब सोचै छी छी ऑनलाइन क्लास लू ओहिके पढ़ाइ करू
हँ लऽ लिअ ने हँ लऽ लिअ ऑनलाइन क्लास लऽ लिअ ताहिके ताहि से अहूँके तैयारी घरो बैठल कम से कम तऽ होयत